के
हर्ष बोले छे तु की बोले छे
हम्म आयुस बोलै छै
अच्छा कहासे बोलै छी
हम राँची सँ बोलै छै
अच्छा ती तललीय जाछीमे
पढ़ै छियै
पढे छी की पढेली
बी कम
अच्छा त बीटम पास त ली ती ऐसे ही मतलब ई ई अभी बी कमे मे ही एक महिना बा एक महिना बाद कअ लेब बी कॉम पास अच्छा
तो क करै छी तू ब
आइ छी खाइले पियल छतबा पे टहलत रही चलत चलते य न्यूज दतत छ
का देखा छै
नियुज मे यही सरस्वती जी ता बोली हम बचपन ते बहुत प्रताड़ित रहल जाय बा नीट एग्जाम लिख जा बा स एग्जाम लिख जा बा आर झारखंड ज पी एस सी जे पी एस एल दलव अभी नय पार्टी बनल बा ककरोच जनता पार्टी ओ उस बड़ा मतलब ई बहुत मिलियन्स मे फलोर चल
हँ देखली हमह देखली छै कि बड़ी जल्दी फॉलोवर ओकर गेन हो गेल छै
हँ लेकिन ऐसे नहि कर चाही बचपन तऐसे भविष्य ूबत ने ब बच भिष्य
डूब देबा लेकिन क करबा अब अपना ल तू अपना हक ल नहिा खड़ा हुा तऽ त हार गलती हुा ने
आहाँ
तू तू सोचबा कि चार गो आदमी खा सिस्टममे तोहर चारि गो आदमी खड़ा हो जाइय तऽ तोहरा तोरो हिसाबसँ नहि न चलै आजके डेटमे जो राजनीतिक होइत बा ओकर लऽ तोरा अपन हौसला खड़ा होइ ल पड़ै न न खड़ा होय बा तऽ फेर जा बैठ ज जो मिलत हुआ ओकरे त रहा न तऽ न रही बात
ई बात तऽ ब हमार जो शिक्षा मंत्री देशे धर्मेेन्द्र प्रधान जी ो तीला इस्तीफा देो इस्तीफा दे
तऽ धर्मेेन्द्र प्रधान जी के थोड़ी गलती बा ना तो एन डी ए के गलती बा उकरा इस्तीफा देबे से का फायदा होइ
अरे सब बीतल बीतल बाय ह ईरोसल सिस्टममे कूरा बिटलव
अ त त जेकरा तू देबा टेंडर ओकर न गलतीा ओकर मे से टीचर न लिख कर लेत ह त धर्मेेन्द्र प्रधान जी के का गलती बा
धर्मेेन्द्र प्रधान जी गलती बा नहि ह ओ सब देखतना च छै सुना लती बा लती बा एयर फोर्स एयर फोर्स जबजाम पला ई दोल दथि धर्मेन्द्र प्रधान देलथि तऽ ओतयमे ई एयरफोर्समे तऽसी ओ बात ईत वस्तद अ मान ल मान एनटीए मे दलती ब मानल तऽ एनटीए मे दलती बा
एन डी ए के अपन पूरा क्वेेश्चन जो बनाल जा कोड बनाबा न तू बने बाज का बोलतेै क्वेेश्चन बना के अपन वेबसाइट पे अपलोड कर देबा टीचर के बलबूते पे क्वेशन सेट करत बड़ा करत बड़ा त क्वेेश्चन कैसे लीक होयतै टीचर के कुछ तऽ कुछ होइ तबे न लिक हाइते टीचर के मोबाइल ले के जाइ न द उनलोग के जो कोड देब त बड़ा उनलोग रोज सिस्टम नया नया सिस्टम दा कि ई आई डी आज तुम रखोगे ई ईडी ऊ आई डी तुम आज लॉग इन करोगे ऐसा देबा तऽ तोरा कोई गलती न ने होय
अरे त मानल एन टी ए मे दू दलतीनी ओे मे धर्मेन्द्र प्रधान तो दलती बा सिस्टम तऽ दलती नहिब एन टी रप दलतीियोऽ रिन जो एयर फोर्स लेले त अभी री न टोला ई जाम ओकर क्वेश्चन लीख लेलक ओ पहिल ब
तऽ अभी रीनीट के एग्जाम कहाँ होल बा त इीस तारीख के बा ने
होइ ल बा वाह अभी ई लीट होल
कहाँ करबा पूरा करप्शन भरल पड़ा इंडिया मे
ओ हैते जबरन न उ जान बुझतै ई दल अपना टविट्टर त नैय
अरे आजके तरफ से तू देखा क्वेश्चन लिख तू कुश तू क्वेश्चन त देखले नी पड़ा कि कैसन क्वेश्चन बा तऽ आजके डेटमें पॉलिटिक्स मे कुछो हो सके समझा क्वेश्चन मानल कि क्वेश्चन न बनल होइ बनले ना होइ त क्वेेश्चन लिक कैसे हो जाई अच्छा क्वेश्चन लीक भी होइल त तोरा कैसे पता चलै कि क्वेश्चन लीक होइल जुल्ली खोल द ओकरा ओकरा पर कार्रवाही करा ट्विटर पर सभ सबपे झूठ बोलल जाइ बड़ी झूठ छूट क प जा है आजके देटमे क जनता पार्टी के जितना भी फॉलोर बा सब अन एजुकेटेड बा उन्हि के नीट के फुल फॉर्म न पता होइ छै आ ऊ सब ऊ सब ऊ सब ऊ सब राज्य राजनीतिक मे आइ त का होइ
मिेसँ बाद बाह सप्ते मस्त नेपाल प्रधानमंत्री बावी होम मिनिस्टर जी जी मन्त्री जो अभी बनल बा न बलेन शाह प्रधानमन्त्री जलिया प्रवा वरन
अरे देखा गलती आदमी के चूज करेके इंडिया के गलती बा तू गलत आदमी के चूज करबा तऽ गलते गलती हो तोहरे साथे न अब तू चूज करबा अच्छा अच्छा नेता के तऽ फिर काहे ल तोरा साथे गलती होइ
ओ त बतबा हिये बा
तोरा इतना बड़ा दिक्कत बड़ा तऽ तू जा बोला जाक सब इकठ्ठा होके बोलबा तब ने अब चार गो जाक इकठ्ठा बोलबा तऽ तोरा गार पे पुलिस लाठी मार के भगाए न दै छै
ह्म
जब गलती गलती सबऑल ओवर इंडिया मे बात हो इंडिया के हर हर एक स्टेट मे इसके चीज के लए आप खड़ा होए बचे तबे न नहि होइ छै तऽ फेर तू फिर कात कोइ फायदा नहि होइ छै माने छै कि गलती बा ऐसा नहि कि गलती नहि छै लेकिन आब अपन हकला तू न खड़बै छै तऽ तोरे बड़ा गलती बड़ा तू चार गो तु तु तु तू उंगली उठाई बड़ा एगो के तरफ लेकिन ईह देखल बड़ा कि तोहरो तरफ तो चारगो उंगली छै न
ह्म
तू ओकरा गलती बोले छे तोहर मे देखा कैगो गलती छै कि तू उंगली भी उठायल जाइ त सोच समझ के उठायल जाइ छै ऐसे न उठायल जाइ छै कि आ चदे केकरो गलत बोल दै छै देखा देखा यू पी मे कैसे काम चलछे
यूपी में तमा चलबटै यू पी मे त योगी आदित्य रबर ने ओत चलतै
तऽ योगी आदित्यनाथ वर्न त वहाँके राज जो भी चूज चुन लेहथ न तऽ अच्छे आदमीु नले हतन तबे ने आजके डेट पे काम करै छै सब
ह्म
तो वही बा इस्तीफा मा माँंग अच्छा ठीक बराबर ठीक बात बड़ा इस्तीफा माँगा छा धैर्मेन्द्र के लेकिन इस इस्तीफा तू मांगत केकरा से बड़ा जा तू तू तू जंतर मंतर मे हंगामा करत बड़ा तुऽ आवास के सामने ने जाक तू करा
अरे तो तो कॉकरोच जनता पार्ती तऽ भाय चुतिया पार्ती हबअ ई बात त ध्यान मे रखिय जो तो इहबन ई अरविन्द जज वालते पहिले ही हलै
जंतर मंतर के पास जाक हल्ला करे से का फायदा हेरे तोरा करे ल ब तऽ तू राजभवन के सामने जाक करा पी एम आवास के सामने जाक करा एकर के सामने ने करल रहै छै तऽ तू करे छै कि जंतर मंतर मे आब जंतर मंतर त तोड़ का मतलब होइ छै वहाँं जहाँ जहाँ काम होइ छै वहाँ वहाँ त पब्लिक चले जाइ छै
हअ
ऐसन ऐसन जगह हल्ला करल चाही क न जे इ एडवानंस जे इ नीट के जे इएडवानंस हो गैल जे ई हो गैल ई सब के क्वेशन पेपर क न लिक होइ छै सही आदमी के पास टेंडर दियाल छै एकर कारण ल कोश्चन ना होई छैय नीट ही के कोश्चन काहे लीक होइ छै
निट के कोइशचाऽ ती दश ला बीसीस लख रुपआमे बीत जात भी चलना आब
अरे तऽ तू तू तू बिके वाला आदमी के अपना अन्दर रखले बड़ा त तोहरे ने गलती छै अब तू रखबा क्य बोलते या जो प्रोफेसर एकदम एजेड होई तू डाॅक्टर के सेट कर पड़ डाॅक्टर त क्वसच्न लिक करबे न करी तू रखा केमिस्ट्री के केमिस्ट्री केमिस्ट्री प्रोफेसर के र पी एचडी करै ज अच्छा अच्छा पद जो प्रिंसिपल हाइ जेकर सैलरी के कोई दिक्कते न होइ छै अब तू रख देत बड़ा जेका खुद के खुद के का बोलते है महीना के इनकम पचास साठ हजार हो उ तो लालच मे आके बेचबे करी आब एगो प्रिंसिपल के रखब उन् के सैलरी मोटा मोटी सरकारी प्रिंसिपल रह छन छेऽ डेढ़ से दू लाख रुपा होइ छै उनी के पैसा के का जरूरत छै पैसा जेकरा जरूरत छै ओ बेैमानी करै छै हे समझला
हँ ओ तऽ बतबा हइये बा जेतना पैसा मे यैह चलते जीवना मे पैसो मैटर करैला ना
ह्म
ह्म लेकिन ओहूं क पढ़ाई नहि होइ छै ना
अरे तो पढ़ाई के त तू पढ़ाई ल तू चूज सरकारी स्कूल मे पढ़ाई करवायले छै तू अपन तू का बोलते है वहाँ के जो सी एम ह ओकरा ने बोला छै ओ अरुणा शंकर के अन्दर मे थोड़ी आइ छै अरुणा शंकर
फिर भी अरुणा शंकर बहुत चीज सु सुधार सकैत छै ने
अरे तऽ जितना सुधार सकै तै त सुधारैत छै करबे करत छै
ओ आपन आप आपन बिजनेस ल आ नहि भा
ओ त देखा जो बाह तनि मनी बढ़ाईबै करै छै चलय ठीक बा काम करा ठीक बा